ख ब क जान
और बहन कैसी है तू मै कैसे फोटो ली ही ती
हेलो
हेलो हँं
हेलो दीदी बोलिए
हँ कहाँ से हैं आप
हम बेगूसराय से आप कहाँ छियैक
मुंगेर से हैं
मुंगेर से नमस्ते दीदी बोलिए आर केहन हाल छै ठीक छियै ने आँ आब आवाज नहि आबै छै अहाँके अच्छाँसे हैेलो हेलो हेलो